की हालचाल छै
हाल चाल ठीक छै अहाँ अपन कहल जाउ अहाँके की हाल छै
ठीके छै तब खाना पीना भऽ गेल
हँ खाना पीना तऽ भऽ गेल अहाँके खाना पीना भऽ गेल
हूं हँ भइए गेल तब की की खाना
आज तऽ खानामे उहे कहाँ खयली ह खाली खजूरी खयली ह मन न करलक खायके अहाँ कथि कथि खयली ह खानामे
अहाँ के
खजूरी
अच्छा खजूरीये खा के रह गेली ये
हँ मतलब खजूरियएमे पेट भर गेलक ह
परवलके भुजिया खयलीह आ दिनमे ने हम आज रोटिए खयले रहली ह तऽ उएह भात खयलीहे तनिका सुनिय दू गो रोटी खयली ह हँ त परवलके भूजा केना लागै छै
नहि हम तऽ परवलके भुजिया नहि खाइ छि हमरा तऽ भुजियामे खायली बस व्हा आलूके आ भिंडीकेँ छोड़ि कऽ आओर ककरो भुजिया नहि नीक लगै छै अहाँके करैलाके भुजिया नीक लागैत छै
करैला के भुजिया तऽ हमरा पहिले तै कोनिक नहि लागै छला आब तइका मइका रोटी के जरे गरम रोटी घी लगा रोटी के जरे खए लै छी आओर सब बताइयौ
आओर सभ ठीक छै अहाँ अपन कहल जाउ
सब ठीके छै हमर अभी दादी आ गेल छला दादी के नींद नहि आबैय छै
अहाँ सही कयली आओर तब अहाँके आओर कथी कथि नीक लागैल आ खायमे
हमरा तऽ हम तऽ तनि जीव के चटोरी छी हमरा तऽ सादा सुदा नीक नहि लागै छै की कहू आहाँ से त कने आइ तऽ हमरा कने की कहू बिहार छै नहि तऽ ए ते गर्मी पड़ै छय न इ कह से हम
हमरो कने खूबे गर्मी पड़ैत छै लेकिन अभी तथा ठण्डा मौसम छै एकदम हवा उवा चलै छै वहिसे अहाँके गर्मीके छुट्टी भऽ गेल
हँ गर्मी छुट्टी तऽ भईए गेल एक महीना भऽ गेल सेमेस्टर के एग्जाम खतम होएले ना बाद गर्मी के छुट्टीक से अभी छै अभी नोटिस एडमिशन होइ रिजल्ट आइ तभीए ने पता चली कि का होइ अब अभी तऽ हमर छुट्टीए चलै छै
ओ तब त इ बात अहाँ की कहयली अहाँ तनका फेरोसँ कहब
हम हम बोलय छी कि अहाँ गांवेमे छी ने
हँ अभी तऽ हम गाँवमे छी का कहू सोचली रह जे शहर जायके लेकिन अभी न जायब उएह एक दूसर बाद जायब वैसे अहाँ शहरमे छी कि गाँवमे
हम तऽ अभी गाँवमे आयल छी की कहू तनी गर्मी उर्मी रहलक ह तनी सोचली कि आम उम खा लेहम लीची उची इहे लागी रुकल छी अब तऽ आम उम पकैत छै न तब खा उ लेब तब जायब आब देखू ने हमर जे कॉलेज बाटे ने ओ गाँववेमे बाटे की कहू अहाँ से तऽ फेरो हमरा लगै छै कि जैसे ही हम शहर जायब न वैसे ही हमर कॉलेजसँ बुलाहट आ जायके आउ
ओ सभ तऽ अच्छा बात छै वैसे अहाँ सुबहके खाना पीनामे कथि कथि खयली ह
हमर तऽ सवेरेमे खाना भेल कि कि खाना भेलक ह
हम की कहू हम तऽ खल सुबहमे की खैले रहली है यादे नहि छै हमरा
जा अहाँके यादे नहि छै कि अहाँ की खेलियै
हँ याद आय रह हमसबमे ज्यादा कुछ नहि बस चावल आ केरा के सबब्जी खैली रहलियै वैसे हमरा केराके सब्जी नहि नीक लागल लेकिन हमरा घरे बनल रहलक तऽ मजबूरीमे खायके पड़ल
अच्छा अहाँके केराके सबजी नहि नीक लागै छै अहाँके केराके भुजिया केना लागय छै
हमरा तऽ केलाके भुजियो नहि नीक लागैत छै लेकिन तैका मैइका नीक लागै अहाँके केराके भुजिया नीक लागै ला कि न
के भुजिया
ओ तब तऽ अच्छा बात छै वैसे
हँ गरम गरम सुनियौ ने हमर ब की कहू ओहिमे फोरनमे तन तनिका लहसुनके फोरन रख दियौ तऽ आरो मजा आ जाय खाायमे अहाँके भुजियो नय अहाँके भुजियो केना लगय छै
कथीे के भुजिया
आलूके
आलूके भुजिया तऽ हम बड़ नीक लागै छै हम कयली ने कि भुजियामे हमरा आलू आ भिंडीके भुजियाके अलावा कोनो सब्जी नहि नीक लागेला आ सब्जीमे आलू सबीन छोला मटर पनीर ईसभ खयली घिउरा लौका करेला बैगन मथौरी ई सब सब्जी हमरा तै नइ निक लागेला हम नहि खाइली इ सब
आ हमरा सैह ज्यादा हरा सब्जी नहि नीक लाग छै लेकिन सेत लि हरा सब्जी खाय जरूरी छै से की कहू कह जी त पातर छै ने हम खाली छान चीज सभ नीक लागै छै आ तरुआ उरुआ नीक लागै छै कि नइ खाइ छी
हँ हमरा तऽ तरुआ बड़ नीक लागे छय हमरा तऽ सबसे अच्छा तरुआ लौका के आलू के लागेेला अहाँके कथी के तरुआ नीक लागेेला
सभके तरुआ नीक लागै छै
हमरो आलु के तरुआ निक लागै छै
हमरा एने तऽ बार बहै छै कह ठंडा ठंडा ब्यार छै एते नीक लागे छै ह हवा ठंडा ठंडा बहे छै
हँ ई तऽ बात अहाँ बिलकुल सही कहली हमरो कने बड़त ठण्डा मौसम छै आज तऽ हम सोचे ताने कि क्यू ना हम छत पे सो जाब लेकिन का कहू हम अपन बहिन के कहली छत पे सुते ले तऽ उ कहलक हमरा से तब छत पे बर मच्छर काटे ला लेकिन हम अपन मम्मी सबके साथे सो जायब लेकिन अगर कोनो नहि सोइ तऽ हम अकेले सो जायब लेकिन सोयब तऽ छते पे
तऽ व अहाँ तऽ बोाते छी की कहु हमरा त क आबे छै अहााँ के बात सुन के अहाँ केे मन करे छै छत सुते के मार मच्छर नहि काटी अहाँ के मच्छर खाइे जाइ
न ठंडा मौसम छै ते हम छत पे बहुत बार सुतले बारी ने मच्छर काटे लेगो कुछो कम्बल पतला सराख रखले वली ओढ़े ला तऽ ओहे ओढ़ लेवले किरा के त ठंडो लागल छत पे हम दू दीन बार सुतले छियै मच्छर नइ कटेला लेकिन इसमे ओइसे हौस तेला कोन बात बाजु अहाँ हँसी बारी
हँ हमरा तऽ बड हँसी आबे छै छोटी छोटी बाते पे हमरा हँसी आबैत छै की कहू हम कहां के हँसी आबै छैइ
आहां बढ़ हँसेली जादे नइ हँसे चाही
हँ अहाँके अहाँ कनि गाय छै कि दूध देबै छैय
का कहू हमर दादाजी बड़ कंजूस मक्खी चूस छैइ जब जो गाय दूध देबे वाला रहलक ओकरा के बेच देलथिन आ छोटी छोटी गाय बा हमरा पास ओ ते दूध नहि देबे ला ओकरे के हमर दादा जी राख लेलक बछौरा लग बड़ गैय दूध दैइअ लगता हम पियै रहली रोज चाय पियै रहली कॉफी बनाय रहलखिन हमर दादाजी पैसाके कारण गाय बेच कऽ
अच्छा तब तऽ अहाँके गायके दूधो नहि मिलै छैइ हमरा तऽ दूध नहि नीक लागैत छैइ ओतेक हमर छैइ ओ बोलै छैइ कि दूध पियह हम कहै छी कि नहि हम नहि पियब हमरा दूध की कहू हमरा अच्छा चीज ने नीके न लागै छैइ पियैमे ओेकर बात सूनि क लै छै कि अहाँके बड़ नीक लागे छै दूध पिये मे
नहि नहि नहि अहाँ गलती समझै छीयै हमरा दूध ओते अच्छा नहि लागैए मने कि अगर काहू गरम दूध चीनी तनको न निक लागैय ने ठंडा दूध लेकिन अगर हम कहि हमरा हॉर्लिस के साथ हे कम्प्लान के साथ तेचकू फैटस ई सब के साथे में बड़ निक लागल ह उ गरम गरम दूध में मजा जेवला
अच्छा से बात छैइ ना ठीके छैइ हम जाइ छी तनी हमरा तनि किछु करयके बाद तनि काम याद आगेलक ह ठीक छैइ हम अहाँ से बादमे बात करब ठीक
ठीक चम बादमे बात करम